ह हेलो हँ भाइ आवाज जा रहल है
हँ हँ आइब रहल है
आइब रहल है न आ कहली की जे मतलब हम तऽ अभी फोन करैत छी तऽ अहाँके तऽ अभी चालू नहि भ भैल छै फोन करयवला
हँ
त उठबै बाला चालू छै
ह उठबे वला चालू हबे ने अभी हमर
हँ मतलब फोन जब रजिस्टर भऽ जाय है ने तऽ उठा सकै छी खाली तऽ हम ने कोमलो दीदीके दऽ दै छियै अहाँवला नम्बर ओ अहाँ से बात कऽ लेत
ठीके ना
द दै
हँ तऽ मतलब ऐसे ही हाल समाचार कुछ ने कुछ हँ हँ से होतै आ मम्मीयो वला मे भर लिये इहे फोर्म
हूँ
ठीक छै
ठीक हय
हँ आ छोटुओमे भर कऽ लेब
हूँ
ह्म दू दिनमे भऽ जेतै चालू फोन करैयो वला बात छै की फोन करे वाला से लो के फोन उठाबे वाला तक मिला पचास गो पुराबेके हे तऽ छब्बीस गो दै छै कॉल करैके लेल बुझलि छबीस गो दै छै काॅल करे बला
छब्बीस गो
छब्बीस गो हँ
आ चौबिस गो उठबे वला
हँ तऽ हमर भऽ गेलै अभी एगो कऽ देलियो आ दूगो बचले हमरा पास मात्र
ठीक है तो मम्मी आ छोटू के क दिहे
हँ तऽ तोरा पास छौ ने फोर्म
हूँ
हँ तऽ से कल दुनू आदमी मे भरि दियहे ठीक हय
हूँ
आ खाली नइ ओमे हूँ हूँ नहि करबाक छै बाबू
बुझि गेलियै
बजे के छैय
हँ हँ बुझि गेलियै
आ आवाज हल्ला गुल्ला नहि आबे देबे बच्चा सब जे आबि जायत
हूँ
त हल्ला गुल्ला नहि अबै देबै हँ हँ त मम्मी कत अय घरे
हँ
खाना पीना भैलय
भऽ गेलै
की सब
की सब हय हे दालि भात भुजिया
अच्छा दालि भात भुजिया आ गुंजेशो चलबे छै ने ई ऐप
हँ तऽ ओकरो से बात भऽ जेतै
हँ तऽ ओकरो अपन कहि दियौ ओकरा तऽभी फोन वला चालू हे बच्चल होते फोन वला तऽ अपन कऽ देतौ कहिये जे करू
फोन वला करी एक दिन में के गो क सकै है
जेते करू
तऽ ई केना कम्प्लीट होतेै मतलब छब्बीस गो करेके है
हँ
तऽ एक दिन मे भऽ सकै हय
एक दिन भरि दिन ओहिमे रहबे लागल
बात बात नहि बुझली एक दिनमे कऽ सकेै है कॉल
जेना आब हम केलियै ने अहाँके फेर हमरे से बात करै लए अहाँके बीस मिनट इन्तजार करय पड़त आ नइ दोसर आदमी से करयके रहतै तऽ कऽ सकैत छी फोन कटतै हम अभी फोन जब बारह मिनट पुर जेतै तऽ अपने आप बन्द भऽ जेतै कटि जेतै।
ह
त एहिमे देतै सबमिट करयके ऑप्शन सबमिट कऽ देबै ठीक।
हँ
भऽ गेलै एगो टास्क कम्प्लीट आ फेर दोसर आदमीकेँ फोन करयके रहतै। नम्बर टाइप करबै फिर फोन लगेबै ठीक है।
ओ ह तऽ भ सकैया।
हँ से छैय आ नहि अहींके अहींके फोन करेके रहतै त बीस मिनट के बाद बात होतै।
त दीदी गैय सुनना कहलो कि ओ जे दीपक भैया जे करय हय न
हू
बलीही तऽ ऊ जे हय ने त मतलब दीपक भाई के ललिंक से जुड़ल छीही?
भेजने तऽ छलै हम उरा पूरा देलियै।
हँ तऽ भेजबव लिंक ने तैसे रजिस्टर करियए बुझली।
हम कहाँ खेलै छियै हम कहाँ कुछो करै छियै।
खेले ल तोरा के कहैे हव।
अच्छा बस रजिस्टर कऽ के छोड़ि दयके हय ने? बस रजिस्टर कऽ के छोरि दय के छैय?
नय रजिस्टर कके ने जेना जेना विडियो भेजबव मतलब फोटो उटो भेजबव ने छोट आवाज के कम करना।
ओनी ओनी नहि हल्ला कर भाय।
इधर ब ध्यान दियऔ हँ।
अथी लिंक त रजिस्टर करिहे और स्टोरी फोटो वोटोे जे भेजबौ ने से एस स्टोरी लगइहे ठीक अगर कोइ जुड़तौ न ने तऽ ओकरा जुड़बै हेदम मतलब अपन गेम उम खेलते अगर कही
हू
पैसा लगेतै
हूँ हूँ
तऽ तोरो फायदा होतौ।
लगा दै छियै तऽ कहाँ कोइ मतलब लड़की सब थोड़ी जादा एहि मे रहय छैय इंटरेस्टेड।
स्टोरी लगाबे ने अपने आप होतै तऽ खाली पैसा लगा हजार पान दीपक हाल फोटो लगाएबिहि तैस थड़ी होयतौ ओना।
नहि दीपक भैयाके देखी ने दू लाख छियासी हजार काल्हि भऽ गेल छलै।
उ ओकर मंथली गेल हेतै डेलीके डेली पहिरि रहलै ओकर ओहि हिसाबसँ भागि रहल हय ने।
हँ
उहे तऽ हय मेन।
तऽ ओ मतलब खेलबो करै छैय?
कथी?
ओ खेलबो करैत छैय अपने?
खेेल बहुत कम हइ ई बुझलीही बहुत होत हजार पाँंच सए रुपआ लगाक खेलैत होतय
हू
आ बाद बकी ओकर अथिये से भऽ रहल हय सबटा।
टीमें सब जे छैय ने?
हँ हमरा में?
सौरब इधर ध्यान देंगे।
हमर लिंके गड़बड़ भऽ जाइ हय हमर लिंके इनवैलिडे भऽ जाइ हय कोड।
अच्छा
बुझलि?
हूँ
ताहि दुआरे भेजले नहि छलियै देखलिही ने इनवैलिड बता रहल छलै।
हूं हूं अभी एको आदमी नहि जुटलव?
उएह तऽ गड़बड़ा रहल इनवैलिड होइ हय कोड के सीधे जते जुड़ल है सबके अथी मारि दै हई।
हू तऽ छोटू वला से जोड़ देथि ने।
हँ तऽ छोटूवे वालासे सबके जोरबय आब।
हँ तऽ केते आदमी हय?
आदमीे देखिय हमरामे हे जोड़ेके है जते आदमी जोड़ि सकैत छी ओ ओर अच्छा है ना।
तऽ से नहि तऽ एक्को आदमी जुटल की नहि से पूछैत छी।
अभी कहाँ अभी एहि पर ध्यान आब अथी करबे ने अभी तऽ काम कर रहल छी ने।
अच्छा
ठीक
अच्छा
अभी ओहिपर ध्यान नहि देले छियै ताहि दुआरे। केला काम कर रहल छली न।
हँ तऽ अहाँ कनि साइड भऽ जाउ ने हल्ला भऽ रहल या। त रिजेक्ट कऽ देत कॉल।
अच्छा आब नहि होतय।
आ इधर उधर नहि कनि बजियौ।
मेन बात हय दूरा पर हे तऽ कनि तऽ उन्नैस बीस तऽ होइए जेतै ने।
तऽ उहे तऽ कहै छी कनि शान्ति जगह मे चलि जाउ। तऽ रिजेक्ट भऽ जाइ छैय ने कॉल। से दिक्कत हय न।
ह
अभी ई वाला एप अठारहो साल से कम वाला बच्चा सब यूज करय लागल छलै। बहुते के हटेलकै एहिमे से। ताहि लेल दूसरा फॉर्म देलकै। जे सब नया यूजर छैय सबप मतलब जुटै छैय
हू
ओकरा सबके लेल नयका वला देलकै।
ओ तऽ ई मतलब बारह मिनट तकके न?
हँ तऽ बारहे मिनट रह होबे कर छै कॉल ओ ऑटोमटिक कटि जाय बारह मिनट के बाद।
बारह मिनट के बाद ऑटोमैटिकली कटि जेतै।
हँ तऽ बस एहिमे इहे छैय जे हल्ला गुल्ला नहि होना च चाही हिन्दी के यूज नहि करब हूं।
अगर कोमल करबो करतौ फोन
हूँ
तऽ कहीयही शामे के टाइम मे कै ले ठीक हय कलि कि भरि दिन तऽ कामे रहे हय।
हँ
हूं अपन क देतै अपन हँ हूं हँ हूं अपन होइत रहतै।
हँ हँ हू नहि करे के छै कनि बजे के छै
मतलब नहि बुझली हे हँसी मजा अपन होइत रहतेै
आतऽ हँसी मजाक हँ ठीक छै कनि मतलब अपन बात करब अच्छासे आ खाली हिन्दीके नहि यूज करब
हिन्दी कतय यूज होइ हई
हँ
जीजाजी से जीजाजी से करै छै तब कोनो बातो हिन्दी के यूज कनि मनी भऽ जाइ हइ
हँ हिन्दी नहि यूज करब फेर जेना अहाँसभ आपसमे बात करब तऽ गाली उलीके नहि यूज करब
गाली गलोज के करे
नइ भऽ नइ जाइ छै लड़कामे लड़का कनि हँसी मजा कछु सँ कछु बजा गेल से सब हँ तऽ से सबके कनि ध्यान राखब
हँ
जीजो वला मे काल्हि केलियए
जीजा कऽ कतेक पैसा आ रहलै
कहाँ अभी तऽ अथिए केलियै न मतलब रजिस्टरे केलियै न अभि चालू कहाँ भेलै नहि दू दिन तीन दिन के बाद तऽ जीजा वलामे देखी ने खुशीके कहबै जे अहाँ यूज कऽ लिअ जीजा के बला खुशी के कहबै से अहाँ बात कर लू सबसे हमरास से कोमल दीदी से सबसे शिवम के देबे फर्म ओकरो कहबै भरि ले लए
घर मे तऽ एते आदमी हइ कोइ दिक्ते नइ हइ
हँ तमे इहो फायदा नऽ कि अभी हम फोन केलियै तऽ हमरो जे पैसा मिलतै तऽ अहुँके मिलत की
हँ मे ई जे है मान ले तू जेना फोन करलीह हमरा
हुँ
तऽ ऐसे अथी कथी कहै मतलब हमरो फायदा हइ नऽ जब जब चालू भऽ जेतै हमर तऽ हमरो एहिसँ अथि अथि होतै नऽ
अभी जे फोन उठेने छियै तैयो मिलत पैसा
कथी
अभी फोन उठेने छियै न आहाँ
हँ
उहोके पाई मिलतै
अकड़ो मिलतै
हँ
तऽ जब चालू भऽ जेतै हमर
हँ हँ नहि अभी तऽ देखाइए नहि रहल छै हमरो सबके नै तऽ एके बेर दऽ देतै जोड़ जाड़ि के अभी दिक्कत चलि रहल है ऊपर
अभी तऽ केते आबि गेलो
अभी पाँच सौ नब्बे
ओ ई ककर स्टोरी लगेेले छलही तीन हजार कुछ रुपया वाला ओ एतय आबि गेलै
हँ तऽ ओकर लिखैयौ वला भऽ गेलै ना फोन वला तऽ कमे छै पचास गो छै
केते
पचास गो फोनवलामे अठारह सए रुपैआ मिलतै टोटल।
अठारह हजार?
अठारह सौ।
अठारह सौ।
फोन वलामे।
हँ
आ बांकी फेर अगला टास्क सब जे देत न लिखे वला सुने वला टाइप करै वला
हूँ
तऽ उसभ अनलिमिटेड छैय अहाँ जतेक लिख सकू
ठीक हय दाय बुझ गेलियै।
हँ ओसभ अनलिमिटेड छैय जतेक अहाँ कऽ सकू।
हां
बस ओकरा सुनि के ऑडियो सुनि के आ लिखे के टाईप करे के रहै छैय मैथिलीए मे।
हँ
ठीक तऽ ओहिमे की होइ छैय जे एक्कोगो गलती रहत ओ एक महिना के टाईम लगबै छैय चेक चाक क के गलती रहत तब फेर भेजत यहाँ पे गलती है एकरा सही करे के ले
गलती रहतै तऽ फेर अथी कर
हँ फेर भेज देतौ सही करत जत गलत रहैत छैय ओतऽ। तऽ बस तब ओक फेर से सही क क फेर से भेजू सब रंग के टास्क। मिलैत रहैत छैय आ फोन वला मे हय छब्बीस गो जब अहाँके फोन वला शुरू भ जेत ने छब्बीसेगो काॅल दै छैय करे के लेल आ चौबीस गो छैय उठाबे बला बुझलियै?
हँ
हूँ से सब बात छैय।
तब तऽ ठीके हय।
हँ